हेलो हेलो आवाज अबै छै हमर ह प्रण ह केहन छी
हँ हमे तऽ सब ठीक छी आब अहाँ कहू
हँ ठीक छै ठीक छै अभी तऽ हाल चाल ठीके छै हम कह हलियए जेतन का अखनी फ्री बैठल रहलियै तऽ बड़ दिन हो गेल रहै यहाँ से बात कले हम कहलिए लगबै छियै फोन उन त तननका हाल छै मिल जेतै अन्हा केहन छिय हम केहन छिय हँ बाल बुतरू सब घर मे
हँ सब नीक छै हमरा आर के बाल बुतरु सब नीक छै
ह हँ नीक छै मन तनिका हमर स्वास्थे नहि ठीक रहै छै एखन ह स्वासस्थे तनिका गर्मियो उर्मिओ आ तनिका जेना बुझैत छियै ने जे तनिका उमिर हो जाइ छै तऽ बी पी भेलै जेना सुूगर भेलै जेना ईसभ होइत रहै छै
त परेशानी के सबक छै
हहुँ उहे कहली हहुँ उऊहे कहलियै जे उमर हो गेलै एना करे के त आ मेडिकल लाईन में तऽ की कहे छी कोनो भरोसे न है न अखनी
कको पैर केकरो पास जाये तनी बोल मने तनीसँ छोटका बिीमारी लऽ कऽ जायब अहाँके आओर बड़का बड़का टेस्ट करा कऽ घरे आयब दुनिआँके पैसा खर्चा हो जाइ छै
अरे की कहै छीिय हम हमरा भेलै आ जेना मान के चलू कि दश पन्द्रह दिन पहिले जेनाा की एनाहिते बेटीके दर्द भेलै पेटमे तऽ की तऽ गेलियै तऽ चौबीस घंटा के भीतर भीतर मे ओपनडीस आरटी के ऑप एकप्रेशन करू करू एना बोल देलकै फेर हँ तऽ ईसभ होइत छै अहूँके तऽ मालिकके सुनले रहियै एक बार जे जेना गलती इह डॉ्टर
हँ हमरा आरके तऽ सरकारिए हॉस्पिटलमे एकदम माथा खराब कर देलक देलकै रहै मने एकदम क देलकै क तूटते के ऑपरेशन करे के बड़ी आ नहि तऽ दिक्कत भए जाय तऽ फिर हमहुूँ डरा गली कि अकेेला आदमी दूगो छोट बच्चा कैसे की करब तऽ एगो जान परिचयके डॉक्टर रहल ओकरे हॉस्पिटलमे जा कऽ फेरसँ अल्ट्रासाउण्ड ईसभ करय कर करलियै हम तऽ सब नॉर्मल निकलल खाली गैसके दबाइ पन्द्रह दिन के दलाल चलेलक डॉक्टर सभ ठीक भऽ गेल
देखू अहाँ देखू एना हते सेना जनैत छियै कुछ भी भुपी उपी बढ़ैत छै तऽ जेना धियापुता कहैत छै कि चलो मम्मी हस हॉस्पिटल ले चलै छी हम ने डर से न जाइ की जाने क की बीमारी के की रूप दे
हँ हँ कुछ पैसा कमााय खातिर कनि कुछो क सकै छै हम तक हम अपनेके कि यहाँ तनि होम्योपैथिक दवाइ पे तनि अगर जादे बी पी परेशान हँ परेशान करे छै अहाँके त तनि बी पी के दवाई तनि हेमो पैथी खा के देखू अहाँ
नै नीक बात कहै छी ह नहि यहाँ नीक राय नीक राय देलियै हम देख तऽ कोनो होम्योपैथिक डॉक्टर के जनैत छियै अहाँ की
हँ हमरा आरके मालूम छै हम एड्रेस अहाँके आब वाट्सअप कर देब तऽ अहाँ तनी जाइके आर डॉक्टर से भेंट कर के आ तनी लराय लेके दवाई चलाऊ अपन घरे क दवइ चलाउ अपन घरे हमरा मायके भी दस साल से बी पी रहल छै तऽ हँ आओर आठ नओ साल तक अहाँ ओ दवाइ उवाइ किछो नहि खयेलक अंग्रेजी दवा कि नहि हम न खाम से हमरा आरके आदत हो जाइ तऽ ओ ओकरारके बीपी के दवाइ तऽ नहि चलल लेकिन हभी भी बढ़ जाइ से बड़ी परेशानी हो जाइ उलटी पुलटी होबे लगे तनी माथा च्कर देबे लगे त ओ घड़ी तनी नींबू के पानी और चीनी ठण्डा पानी घैला के पानी फ्रिज के पानी न घैला के पानी मे तनी शरबत आहाँ के दे दे के आ बी पी कम करे छलियै हम रास्ट्रीक
देखियौ क ननी क बात अहाँ बतेलियै अच्छा इहो नहि हम जानैत रहलियै कि जेना ह पा पानी जे पिये पड़े छै से फ्रिज के नइ पी के
घैला के हँ बी पी कंट्रोल बहुत सही रहै छै
बताउ बताउ बताउ की नीक बात तऽ अहाँ बतेलियै हँ हमरा न जब आहाँ भेजबै न जेना डॉक्टर के तब जब आहाँ भेजबै तऽ हम जाके पता करबै बैय नय हँ मिल लेब बैय नय होतै तऽ अपन सब बीमार री के बारेमे ओकरा से बता देबै से नीक से दबा देतै आ नीक जेना दवा देतै ता
पैसो लग जाइ छै दुनिया के आओर ओ अर बाद फिर तनी अ परेशानी हो जाइ छै जैसे पेट उट गरम होवे के परेशानी ई सब दिक्कत हो जाइ छै एकरा हँ और होम्योपेथिक दवाई कन्टीन्यू खाय से न लगा टार खााय छै कोनो दिक्कत न होबै छै अ बीच मे अगर कभी कम बेसी हो जाइ छै
ह नइ नइ अहाँ नीक सँ देलिय बर नीक
हँ अभी तऽ साल भर से साल भर से हमर माायके होम्योपेथीके दवाइ चलाइ चला रहले हिये तऽ ओकरा से बहुत अच्छा हमर माायके
अच्छा अच्छा तऽ नीक बुझाइ छैन हुनका
बहुत रिजल्ट बढ़िया छै जैसे हमर मााय के बी पी उ पी बढ़े से ने आवाज उवाज भारी हो जाय रहे तो हमरा आर के पता चल जाइत रहे कि हँ एकर बी पी बढ़ल छै तो हम यहाँ से फोन पे बोलैत रहियै कि न तनी तनी पिहू अपरेक के नीम्बू पानी ई सब तऽ ओ ओ आर के तऽ सु अगर नहि छै त चीनी डलबा दैत रहै आ जेकरा आर के सुगर रहै तऽ ओ खाली सादा पानी में आधा नींब गारके पीए के पड़े तो हँ त अभी तऽ मम्मी इए वह हम हॉमियोंपैतिक दवाई पी रहल छै तऽ बहुत बढ़िया रिजल्ट
नीक छै नहि नहि अहाँ बड़ बढ़िियां बात बतेलियै हमहुँ देखबै लेकिन अखन की है ने जेना बुझाय छै जे गर्मी से भी तऽ माथा घूमैत रहे छै चक्कर दैत रहे छै गर्मी भी बहुत है त एलए बी पी य बी पी मे जे हइ ने जेना हमर बढ़ैत छै वि पी - तऽ हमर् तन क माँथ ओऽ घुमाबे लगै छै
हँऽ ई ई मौसममे तनी फ्लेक्चुएट करै छै बी उतार चढ़ाव होबे छै बी पी सुगर के
हँ तऽ उह जेना माथा उथा बुझाइ छै जे जेना पूरा माथा दऽ के केन केना तऽ नचा देलक केना बुझााय छै उल्टी उलटी इ तऽ नहि होइ छै मगर माथा पूरा नजाद
हँ ओ अपन अपन लक्षण होइ छै अपन अपन शरीर के
हँ तऽ ओ ह सब से बैठल रहलियै तऽ हम कहलियै जे कनिका अहाँ सुबतिबै तऽ तननका मन बदल जेतै आब पूछले से तऽ आदमी ने जनैत छै डॉक्टर ला वैद्य ला एक दूसरा से जब आदमी करे छै बातचीत करे छै तऽ अहाँ कुछ जानली तऽ बतैली तऽ मान जेना अहाँ अखनी जानली होमियोपैथिक के तऽ हमरा से जिक्र कली तऽ हमरो जानकारी भेल कहहाँ से बात करके
न हम हमे तऽ अहाँके राय देब कि नहि तनि होम्योपैथी के दवाइ के अपन जे जे बीमारी छै तनी ओकर दवाई ले कर के
हू आ सुगर उगर लऽ उगरो उगरो ला कुछो अहाँ जानै छी त ना जेना बी पी लऽ कहलियै य नीम्बू
हँ हँ सुगर ल तऽ देखू हम अ होेमोपैथी पे ज्यादे जोर ना देब काहे सुगर के तनि जादे दिक्क दिककत रहै छै तऽ अ अहाँ जे अंग्रेजी दवाइ खा रहलै ह हौ से त्र ह आओर बकी एगो इन्द्र जउ पूजा दु कान मे मिलै छै हँ इन्द्र जउ नामे छै ओकरा आर के मंगा के अपन घर तई मे धर ल आ ओकरा सुबह सुबह खाली पेटे दू दाना चिबा चिबा खूब रेब एकदम नित रोज दिना खा
तऽ ई की होइ छै ई जे ई जे चबा चबा खााय वला जे अहाँ भेजै कहे छियै से की रहै छै जड़ी बूटी रहै छै जौ रहै छै अच्छा अच्छा तऽ जौ तऽ तऽ जौ तऽ बहुत मिल लै छी
इन्द्र जउ अलग होबै छै इन्द्र चौ हँ ओ अलग है छै बहुत तीता बहुत कड़वा रहै छै करैला नीम जैस ल हँ लेकिन दू दाना डेली चबा के खाइ से
हँ
कन्ट्रोल रखै छै जैस जकरा से हमेशा सुगर बढ़े छै ओ आर के हमेशा खााय के
चाही है न ओकरा खााय चाही ओे कंट्रोल हो जाता सुगर उगरमे ज ओते बढ़े के चानंसेज न रहै छै
हँ हमरा नानी के बीस साल से सुगर रहै रह रह ने त हमी ने उनक देख देखभाल करै छियै तऽ वही से हमरा आर के ई सब जानकारी भ गई तनि कहूँ कहूं से ककरो ककरो मुँह दीी अ काज करै छी की
हँ करैत छी एहिपर बिहान बिहान होतै तऽ नहि होतै तऽ तनिका नीकसँ चर्चा
अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ तनी हमरा आर बात करब अहाँ तनि फ्री हो
हँ फ्री हो के करब ठीक छै ठीक छै अच्छा अच्छा ठ